हलो हा गलती सां लॻी वियो भेण, लेकिन हाणे लॻो आ त ॻाल्हाइणो पइदो
अच्छा इएं ठीकु आ ठीकु आ हले
की न वरी कॉल वेस्ट थी वेंदी, तहां वांदा न हुयव छा?
न बसि थी विया मुंहिंजा हाणे फुल्का पची विया, हाणे बसि ॼाण ईंदा हे ॾहे पंद्रहें मिंटे में हिननि जी फोन आई आ न की ॾहें पंद्रहें मिंट में ईंदा, पुछंदानि भाॼी छा वठीचां?
अच्छा अच्छा
त पो अॻो पो भाॼियूं वाॼियूं वठी ईंदा आहिनि असांजे त भाॼियूं सुठियूं मिलंदियूं नंढो गांव आ न रास हिते पासे में खेत सुठा आहिनि।
सुठा, अच्छा अच्छा
त पो ताजियू ताजूं वठी ईंदा आहिनि रोजु
ईअं, अच्छा अच्छा अच्छा
ईंदी भाॼियूं, रोटी वोटी खाई करे वरी शाम भाॼियूं वाॼियूं सीले करे सुम्हंदासीं शाम जो आरामु बि जरूरी आ।
हा, उहो त सही आ।
हा हा
ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सभु ठीकु आ तहां ॿुधायो?
बस बढ़िया, तहां कंदा आहियो किटी वगैरह कंदा आहियो?
हा किटी हा हा कंदा आहियूं न। सॼो ॾींहुं त घर हूंदा आहियूं महिने में हिकु ॾींहुं त हिन कढूं न पंहिंजे लाइ किटीअ लाइ।
सही आ, सही सही ता चओ।
असांजी मम्मी आ मुंहिंजी ससु उहा त अन सुखमनी जी किटी कंदा हुया इलाही सालनि खां पो उहो सुखमनी ईअं पढ़ंदा आहिनि जीअं ॾह ॿारहं साहेड़ियूं आहिनि पाण में त उहे घरु खण घरु ईंदियूं आहिनि पाण मे न सुखमणी पढ़ंदियूं आहिनि जीअं असां दालि पकवान और हिक मिठी डिश ठाही हुनसां गॾि जीअं आइसक्रीम या कुझु बि डेजर्ट वांगुरु न परसाद त ठहंदो ई आ। प्रसादु त कणा प्रसादु ठहींदो आ अमृत ठहींदो आ उनजे अलावा स्नैक्स वांगुरु हे ॿ शयूं जीअं दाल पकवान सां गॾु हिकु कोम्बिनेशन में फालूदो आइस्क्रीम थी वियो हा कोल्ड कॉफी थी वई या ॿियो कुझु थियो ईअं करे न ॿ कॉम्बिनेशन में न शयूं ठाहे करे त हिन सां छा ॾिसो भॻवान सां बि माण्हू जुड़े थो
जूड़े थो हा
तो जोड़े गॾु में और हिक बार गेट टुगेदर बि थी थी वञे और हुनमें इहो बि नथो लॻे की हिन फलाणी इहो पातो तई त मां घटि छो थी लॻां? या मां ईअं छो थी लॻां? हे वॾनि लाइ ठीकु आ वॾी उमर में
हे थो थिए न की कुछ ॿाहिर वञदो किॾे? फ्रेश ता थी अचूं न असां बि घर में उह ई- उह ई रुटीन ॾिसी करे बोर तो थी वञे माण्हूं, चिड़चिड़ो तो थी वञे।
त उन्हमें अलॻि-अलॻि टाइप जा गेम्स बि खेॾंदियूं तव ॿुढियूं। अ जीअं न हा, हिक् हिक्स हिक हिक बार हाणे हिन महिनें ई थी हुई त हिन हुन में इसकी टोपी उसके सर वारो कयो हुयंउ त हुनमें में न पंज छह ॾणियूं हिन हिक साइड बीठियूं हुयूं पंज छह ॾणियूं ॿिए साइड बीठियूं हुयूं पो हिन हिक ॿिए खे न म्यूज़िक पिया चवनि हा मां ई पई हलायां म्यूज़िक पो न हिक ॿिए खे न टोपी पिया पाराइनि, पो हिन जंहिंजे मथ मथां जीअं म्यूज़िक बंदि थियो और हो टोपी हुनजे मथां त उहो आउट ईअं करे आख़िरी में हिकु विनर ठहींदो आ।
अच्छा फिर जेको आउट थींदो हूंदो हुनखे कुछ टास्क ॾींदा हूंदव न खे मतलबु डांस करो या गानो गायो न
हा-हा, हा ईंयें, ईयें ई, ईयं ई कंदा हिनि न हूं
असां वरी हाणे आहे न हाणें असां चालू क्यो आ जंहिंजो बर्डे हूंदो आ न पो उन्हजे घर सुख मनी रखंदा आहियूं पो वरी, हाणे जीअं मां सिंधी आहियां असांजे हिते ॿट्रे अलॻि अलॻि कास्ट जा माण्हूं आहिन त हाणें केर कुछ रख रखंदो केरु हनुमान जा भॼन ॻाईंदों कोई कुछ रखंदो मां सुखमनी रखंद खाईंदीं आहियां त पो कुछ ईय करे पो वरी आहे न केक वेक कटंदा आहियूं अउं हा मतलब जंहिंजे घर बर्डे हूंदो आ उनजे घर वरी कुछ न कुछ घुराईंदां आहियूं, नास्तो ठाहींदा आहियूं, खाईंदा आहियूं, हाणे भाई जे अगर हुंदो आ त मां अची वयम हिकु जॻह कढ़ी चांवर ठाता हुया हिकु जॻह दाल पकवान ठातो हुयो। एॾो वणेंन पियो हुननि खे मराठियुनि खे महाराष्ट्रनि खे बि कड़ी चांवर एॾा वणनि पिया सिंधियुनि जा चवनि पईयूं असांखे सिखार जाइ कीअं कंदी आइं चयोमान उनखे ॿुधायो मान कीअं ठाहींदा आहियूं असां सिंधी कड़ी, या फिर हे दाल पकवान ॾाढो पियो वणेन हरी व तॾी खाराए आई, खारायंइनि दाल पकवान खणीं वयूं त हुनये ॿारनि खे बि वणेनि पियो पतो तव हाणे पो मुखे ॾिसी हो बि दाल पकवान ठाहींदियुं तव।
हा स ॾिसो जीअं साउथ जो डिश हूंदी आ हीअ इडली डोसा असां नथा ठाहे सघऊं? त ईयंइ आहे हो बि ठाहे ता सघनि कोकी या दाल पक पकवान या कढ़ी चांवर जो बि सभु ठाहे सॻे माण्हूं हिकु बार अगरि सिखी वंञें न तो सिख करे तो सघे हीअ ॻाल्हि त अॼु तहां किटी न कंदा आहियो, तहां किटी न कंदा आहियो?
किटी याने पैसनि जी यां फिर इय वधीक हो कुछ न कंदा आहियूं बाक़ी इह्यो आहे की ए एतिरो कंदा आहियूं किटी न कंदा आहियूं पैसनि वैसनि जी न कंदा आहियूं असां कि पैसा जमा करूं या कुछु बाक़ी बसि हे कंदायूं गेट- टुगेदर वांॻुर कंदा आहियूं पो थोड़ा फ़ोटु-वोटु खीचंदा आहियूं। ठाहींदा आहियूं बाक़ी पैसनि जी न कंदा आहियूं जोकी मुंहिंजे घर में हिकु ॿिनि ट्रिनि ॼणनि जी घर में न पसंदि तन हिते मतलब लेडीस चवंदियूं आहिनि की असांजे घर में कोई नाराज़ थिए अहिड़ो त कमु असांखे करिणो ई ना आहे न। असांखे पंहिंजो एंजॉयमेंट करणो आ।
हा सही ॻाल्हि आ। ही ॻाल्हि त आहे मां त वरी हिन होटल में कंदी हम पिछले साल कंदी त मां हाणे त बंद करे छॾी आ त हुन में बि ईअं ई हज़ार-हज़ार रुपया सभु कंदियूं आहिनि। त पो हिकु साथ जीअं ॾह हज़ार मिली वेदांत इन।
हा इअ ॻाल सही तव हा मतलब असान्जे पासे में आहे ग्रुप ईंअ जेको कन्दू आहिन पेस सन जो पर मां हुन ग्रुप में न जुड़ियल आहियां जोकी मूंखे हे मना कंदा आहिनि पैसनि जी पेशन न कर मां हुन ग्रुप में न जुड़ी करे जेको बिना पैसनि जो आ बस बर्डे सेलिब्रेट कंदा आहियूं उन में जुड़ी आहियां घर वारनि खे जेको वणे।
इन हुन में त थीम कंदा तव जिअं जिअं बारिश आ हिन महिल त हाणे त मां त न आहियां, लेकिन मां ॾिसंदी आहियांन फोटो विझंदा आहिनि हो त उ जीअं बारिश जी थीम आ त हू रंग बिरंगा कपिड़ा पाए करे छ छतरियूं खणी छटरियूं खणी करे ह न विडियो ठाहींदियूं और पो डांस कंदियूं ओड़ा वरी खाधा बि हुन हिसाब सां ई उन ओड़े नमूने जा ई ठाहींदियूं। होटल में ही बुक कराईंदियूं आहिनि त थीम जे हिसाब सां डेकोरेशन बि कराईंदियूं इन हिक ॿिए खे‌ ॾिसी ॾिसी जी रीस करे ईअ। जिअं हाणे सावन चालू थींदो त पो सावा कपिड़ा सभ साड़ियूं साई साई करे कलर जी पाए करे पो किटी कंदियूं जो थीम जे हिसाब सां कंदा आहिनि हिकु हैलोवेिन पार्टी थींदी तव
हिनमें उ ईंदो आ न वटसावित्री जो व्रत ईंदो तव भया कंदा आहिनि वधीक त हाणे मुंहिंजे घर जे साम्हूं ई आ वड़ वट जो त भया ईंदा आहिनि तैयारी करे मस्त पूजा कंदीयूं आहिनि त मुंहिंजे घर ज़े हिकदमि साम्हूं आ जी
कहिड़े त्योहार ते?
वट सावित्री जो व्रत थींदो तनि न। हाणे अठावीस जून जो हुयव त मुंहिंजे घर जे न साम्हूं आ हिकदमि वट सावित्री जो मुंहिंजो घर सॼो अंदर तक ॾिसजंदो आ त सभु लेडीस ईंदियूं आहिनि न हुते पूजा करण आवाजूं लॻाईंदीयूं आहिन प्रिया अच हलदींकूंकू लगराए पो मां वेंदी आयां त सब पतो तव साए कलर ज़ी साड़ी पाए इंदी तव ज्यादा करके कोई कोई गुलाबी गुलाबी औ ॻाढ़ो पाईंदो आ
हा बाक़ी साई हलंदा तव। चवंदा आहिनि न साओ भाॻु थींदो आ, साओ पाइण सां, सुठो हूंदो आ साओ सुहाग थींदो आ।
पो हल्दी कुंकु हणी करे अंब अंब ता अचनि न हिनमहिल त अमब सां न हो कंदीयूं आहिनि अं छा चइबो हुन खे ओटी भरण चवंदा आहिनि न त हूअं त असां ओटी ह न हो जीअं सुहागन जो सामान ॾींदा आहियूं त हिनमहल अंबनि जो हूंदो न सीजन त हुनमें अंब हलंदो आ। त पो हाणे सॾु कंदोयूं आहिन असां सिंधियुनि में त इहो कान्हे पर हाणे सॾ कंदीयूं आहिन त कोई गलत छह त कान्हे। त पो मां वेंदी आहियांन ओटी भरंदीयूं आहिन मुंहिंजी बि सुठो लॻंदो आ न नयूं नयूं शयूं ॾिसण लाइ मिलनि थियूं सिखण लाइ मिलनि तूं।
नयां नयां ट्रैडिशन ॾिसण लाइ मिलंदो आ न।
हा हम्म उहे तां साए कलर जी ॻाल्हि कयव न मूंखे यादि आई ट्रयो चोथो ॾीहं अञा इय थी न त सभु चवनि पयूं त असां साओ पाईंदासीं त तूं बि पाएजाए। पर मुंहिंजो त भई न थी सघंदो आ मां हेएतिरो साड़ी वाड़ी त न पाईंदी आहियां बाक़ी मां खे जीअं हिन टाइम में ते ॿारें वॼे त घर में कम बि हूंदा आहिन न ॾाढा मां त ड्रेस में ही हली वेन् वेंदी आहियां न, सॾ कंदियूं आहिन त। पर उहो ॾाढो सुठे सां तयारु थींदियूं आहिन पतो थस सत फेरा पाईंदियूं आहिन हिन ते। वट जे अॻियां पुठियां - - ॾीओ ॿारींदोयूं आहिन, आरती कंदियूं आहिन ॾाढो सुठो लॻंदो आ।
हा हा - -
हूं - -
ॿियो ॿुधायो?
बसि ठीकु आ, बढ़िया। हाणे ॿुधाय वई मुंहिंजी उहा वरी रोटी हुनखे रोटी वोटी ॾींदमि त थोड़ी देर वरी आराम कंदास।
अच्छा अच्छा मां चवां पई किटी में हीअं रीस बि ॾाढी थींदी थव। जीअं न हिकु ॼणी हे न सोन पातईं, सुठो ॾाढो सुंदर सो नेकलेस वठी आई छोकी हुनजी किटी खुली। तसि आहे हा, ॾाढी पैसे वारे घर जी आ। त पो ॿियुनि खे बि रीस थींदो आ। अॻिले महीने मां हिन खां सुठी वठी ईंदोमि ईअं करे हिनजा नैगेटिव पॉइंट्स बि ॾाढा थव। किटीअ जा। पॉज़िटिव त आहे की मन ख़ुशि रहिंदो आ। हा हूअ त आहे की मनु ख़ुशि रहंदो आ। ईअं लॻंदो आ की ॾाढो मज़ो ईंदो ॿाहिरि जो खाधो मिलंदो कमु न करिणो पईंदो घर में। भॼी वञूं घर खां। उहा सुठी ॻाल्हि आ, लेकिन हर शइ हिकु लिमिट में ई सुठी सुठी हूंदी थव। पंहिंजे दाइरे में सुठी हूंदी आ न त हुनजा परिणाम ॾाढा
ग़लत हूंदा आहिन। पो लेडीस वरी घर में अची करे तमाशा करे की असांखे वठी ॾियो, मर्द परेशान थियनि। त हिननि जिते ई माहौल मिले थो उते त मुखे लॻंदो आहे थोड़ो दूर रहे सही
हा। जीअं हाणे मां बिलासपुर वारी हिकु आंटी सां भाभी सां ॻाल्हायां पई ॿ टे ॾींहं पहले न उते ई कार्या ते त हू ॿुधाइनि पिया चवनि पिया की असां हुन घोटनि खां पैसा घुरंदा आहियूं त चईंदा आहिनि छा कंदियूं इह पैसा? त मां हिन लाइ न जॉब पंहिंज जीअ न ॿारनि खे पढ़ाईंदी आहियां ट्यूशनूं हुन मां कमाईंदी आहियां। त सभु थोड़ी ॾींदा आहिन यां सभु हिन हेॾां हो कान आहिनि न की भई पैसे में ॾाढा सुठा हुजनि त हर कंहिंखे न पांजे हिसाब सां हलणो पईंदो आ, अऊं किटी में त न शाहूकार माण्हू ईंदा आहिन। पांजी हू ॾेखारींदा आहिन।
हा।
की भई असांखां वधीक कोई आहे ई न सुठा सुठा हिक खां हिक कपिड़ा पट पाए करे ॾेखारींदा आहिन।
असांजे हिते त ईअ कान्हे। असां त बसि हर कोई पंहिंजे पंहिंजे लिमिट जे हिसाब सां ई हलंदो आ। न ई असां वधीक शो ऑफ कंदा आहियूं। बसि असांखे लॻंदो आहे की असां घरां निकिता आहियूं
हा।
थोड़ो सो पंहिंजो पाण खे असां ख़ुशि रखूं इऊं जेके लॻंदो आहे न म माण्हू आहे माहौल बिगाड़ हा ऐं मां त जेको ईअं न कंदो आहे न माण्हू माहौल बिगाड़ण वारो आहे हुन खां थोड़ो दूर
परे हा न ईअं त मुंहिंजो बि सर अॻल और संगति सुठी आ। असां हिन लाइ माण्हुनि खां परे रहंदा आहियूं की भई कोई घर बि खणे या कुछ ग़लत चए त हुन सां मुंहिंजो दिमाग़ ख़राबु थिए तंहिंखा त टाटा बाय बाय।
हा हा, हाणे ट्रोॾिहिं जी ॻाल्हि तव मां हे न हुनजे पासे में आहे न आंटी रहंदी आ ब्राह्मण आ हुअ उन्हजो बर्डे हुयो पांण असांखे सभिनी खे उनजे घर वंञिंणो हुयो हाणे उन्ह चई चईं वॻे अची वंञिंजो त मुखे न मुंहिंजी गु गुड़िया खे डॉक्टर ॾे वठी वई हमि ईंदें ईंदे पोणी चार थी या वरी केक वठी आयमि हुननि जे लाइ त चार थी या हेॾा घर आयम मुखे तैयार थियंण यो टाइम ई न मिलियो तहां विश्वासु न कंदव मां बसि घर जी ड्रेस पाती साम्हूं जेकी ॾिसजी चोटी बि न कई बसि वारन खे क्लेचर लॻाए अंउं हली वयम मां इह्यो न सोचियो कि सभु एॾो तैयार थी करे इंदियूं हेॾो मेकअप करे ईंदूं फोटो विडियो कढंदास‌ हो ॾाढो सुठियुं लंॻंदियुं मां सुठी न लॻंदमि मां हली वयमि जोकी मुखे बसि पंहिंजे पांण खे इन्जॉय ॾियणो हुयो ऐं हुननि सां गॾु मेल मिलाप करड़ी वहिड़ो हुयो हालाकी हुते हो सभु चवनि पयूं हा त पो मु मूंखे ख़ुदि खे लॻे पियो कि मुंहिंजा फ़ोटू ॿि सुठा नथा अचनि मां तैयार न थी आई आहियां पर मां ख़ुदि मतिलबु सभु कुछ मुंहिंजो चवण जो मतिलब आ पंहिंजे मथां ए। अंउ इह्योइ मां अगर अधु घंटो देर सां वंञां हां तैयार थी करे त हो नाराज़ थी वंञंनि हा तूं ॾाढो लेट आई आहीं त मां उहो माहौल ॾिठमि की हो नाराज़ ॿि न थियनि ओं ज़रूरी थोरी ना हे कि हर बार असांजा फ़ोटुं सुठा अचनि पो मां हली वयमि ईअं ई ड्रेस पाए करे सभु ख़ुशि ॿि थी पयूं मां चयोमानि की ठीकु आ न हिनखे ज़रूर मुंहिंजा फ़ोटु सुट्ठा न ईंदा त छाहे पो हिक ॼड़ीं जेकी फोटु पई खींचे च्यईं
हिन वा
हा उह ख़ुशि थी वई हुनॼो बड
कि हा कि भई आई त सहीं भले कीअं ॿि आई केड़हनि ते कपड़न में आई
अच्ची वई हा हा भईं ॾाढो ख़ुशि पई थिये ॾाढो ख़ुशि पई थिये त पंहिंजे मथां हे सभु कुछ चंइण जो मतलबु कि असां कंहिंखे कॉपी करूं हा ठीक आ न हा पो ॻाल्हायुंता